ओ
हेलो
हू नमस्कार हेलो हेलो हँ हँ जी नमस्कार मित्र अहाँ काहली से आइ धरि देशक समाचार ध्यान से सुनलू कि नहि कारण आइ कालहि प्रतिदिन किछु ने किछु एहन घटना घटैत अछि यही से पूरा देश भविष्य समाज आ लोकौनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ैत अछि ते समाचारसँ जुड़ल रहब बहुत आवश्यक अछि
हँ मित्र हम प्रतिदिन बिहान अखबार पढ़ैत छी समाचार सेहो देखैत छी कारण सही जानकारी रहलासँ अपन सोच विकसित होइत अछि आ देश दुनिआ बदलैत जब बहुत आसान भए जाइत अछि
बिलकुल काल्हि हम सोचलहुँ जे सरकार शिक्षा स्वस्थ आ रोजगारक क्षेत्र मे बहुत रास नव योजना लागू करबाक घोषणा केलक जाहिसँ विशेष रूपसँ युवा किसान आ गरीब परिवारक लोकनि लाभ उठा सकता
ई बात सुनि हमरा बहुत खुशी भेल कारण जहाँ योजना ईमानदारीसँ लागू होयत तऽ लाखो परिवार जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आबी सकैत अछी आ देशक विकासक गति सेहो तेज होत
बिलकुल देशक वैज्ञानिक सब सेहो लगातार नव नव शोध कर रहल छथि जहिस चिकित्सा अन्तरिक्ष कृषि आ तकनीकी क्षेत्रमे भारत दिन प्रतिदिन मजबूत बनैत जा रहल अछि आ वि भविष्य मे अपन अलग पहचान बना रहल अछि
सही कहलहुँ वैज्ञानिक सभक मेहनतसँ भारतक समान विश्व भरि मे बढ़ल अछि आ युवा पीढ़ी सेहो विज्ञान आ नवचार दस तेजीसँ आकर्षित भऽ रहल अछि
बिलकुल किसान सभक लेल सेहो सरकार अनेक योजना शुरू कयैन अछि जाहिसँ खेतमे आधुनिक तकनीक अपनाओल जाय उत्पादन बढ़ायल आ किसान सभक आमदनीमे लगातार वृद्धि होइ
हमरा लगैत अछि जे जहाँ किसान मजबूत रहता तऽ पूरा देश मजबूत रहत कारण कृषि भारतक अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार रहल अछि आ अन्नदाता सभक सम्मान सदिग्न होय चाही
बिल्कुल समाचार मे इहो देखलू जे देशक सैनिक सब सीमा पर दिन राति जगी कऽ देशक रक्षा करैत छथि जहि से हम सब सुरक्षित वातावरण मे अपन जीवन व्यतीत कऽ सकैत छी
सैनिक सभक त्याग साहस आ देशभक्ति वस्तमेव प्रेरणादायक अछि हुनक योगदानके हमसभ सदिग्न सम्मान देबाक प्रयास करबाक चाही
बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण पर सेहो सरकार आ समाजक लोकनि ध्यान दऽ रहल छथि कारण प्रदूषण कम करबाक आ वृक्षरोपण बढ़बाक बहुत जरूरी भऽ गेल अछि
बिल्कुल जँ हमसभ अपन अपन जिम्मेदारी निभाय तऽ भविष्यक पीढ़ीे स्वच्छ वातावरण शुद्ध हवा आ सुरक्षित प्राप्तिक भेटत
आओर लेखक क्षेत्र मे भारतक खिलाड़ी सब अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मे शानदार प्रदर्शन कऽ रहल छथि तहि से पूरा देश गर्व अनुभव करैत अछि
युवासभके खेल शिक्षा आ अनुशासन तीनू पर आसन ध्यान देबऽके चाही कारण एहिसँ मजबूत व्यक्तित्व आ सफल भविष्य निर्माण हो जाइत अछि
समाचारमे डिजिटल भारत अभियानक सफलता चर्चा सेहो भेल जहीसँ गाँव घर धरि इंटरनेट आ ऑनलाइन सुविधा पहुँचि रहल अछि
डिजिटल सुविधा सब विद्यार्थी व्यापारी किसान आ सामान्य नागरिक सभक काज बहुत आसान भऽ गेल अछि आ समयक बचत सेहो होइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे केवल समाचार सुनबाक पर्याप्त नहि बल्कि ओकर सही अर्थ बुझि समाजके देशक हितमे सोचवा सेहो आवश्यक अछि
बिल्कुल अफवाह पर विश्वास नहि करबाक चाही बल्कि प्रणालित समाचार श्रोत जानकारी लेबाक आदत विकसित करबाक चाही
बिल्कुल देशक विकास मे प्रत्येक नागरिकके योगदान महत्वपूर्ण अछि चाहे ओ विद्यार्थी हो शिक्षक किसान सैनिक डॉकटरओ मजदूर
जहाँ हमसभ ईमानदारीसँ अपन कर्तव्य निभायब त भारत आवश्यक बेसी अग्रणी राष्ट्र सभमे अपन स्थान आओरो मजबूत करत
समाचार पढ़ी हमरा प्रेरणा भेटैत अछि जे हम अपन समाज आ देशक लेल किछु सकारात्मक काज अवश्य्यक करी
हमरो ई विश्वास अछि जे युवा पीढ़ी मेहनत शिक्षा आ सद्भावना साथ देशक भविष्य बहुत उज्ज्वल बनत
बिल्कुल आब निर्णय हमरा सभक हाथमे अछि जे हम देशक विकास मे अपन योगदान जिम्मेदारी दी आ एक दोसरा के सहयोग करी
हमसभके जाति धर्म आ भाषा ऊपर उठि एकजुट भई के राष्ट्रीय हितमे सोचबाक चाही तखनी सच्चा विकास सम्भव अछि
बिल्कुल चलू आब मित्र आय सँ संकल्प ली जे प्रतिदिन सोई समचार पढ़बाक समाजमे जागरूकता फैलाव देश कानून आओर समाज करब आ अपन भारतके प्रगृतिक राह पर आगे बढ़ाबैमे अपन पूरा योगदान देब
सही कहलहुँ मित्र आयके समाचार सुनिके बुझायल जे देशक विकास लेल सरकार वैज्ञानिक शिक्षक आ सामान्य नागरिक सब अपन अपन स्तर पर लगातार मेहनत करि रहल छथिन जाहिसँ भविष्य आ ओर उज्ज्वल बनि सकैत अछि हमर
बिल्कुल हँ हमरो ई बात सुन के खुशी भेल कारण जखन सभ लोग मिलके देशक हित मे काज करैत छथि तखन विकासक गति निश्चित रूपसँ बढ़ैत अछि
कल्हि समाचार मे देखलहु जे बहुत ठान नाव सड़क पुल आ रेल परियोजनाक उद्घाटन भेल जाहिसँ यात्रामे सुविधा बढ़त आ व्यापार सेहो तेज होयत
बिल्कुल
ई प्रकार विकास कार्यसँ दूर दराज मे गाँव सभ सेहो शहरस जुड़त आ लोकनिक जीवनयापन पहिलेनेसँ बेसी सहज बनत
समाचारमे इहो कहल गेल जे युवासभ स्टार्टअप नव व्यवसाय आ तकनीकी समाचार दिस तेजीसँ आगाँ बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल ज युवा सब रोजगार खोजबाक सङ्ग सङ्ग रोजगार देबो शुरू करत तऽ देशक अर्थव्यवस्था आओर मजबूत बनत
हमरा पर्यावरण सम्बन्धित समाचार सेहो बहुत महत्वपूर्ण लगैत अछि कारण जलवायु परिवर्तन प्रभाव अप्रत्यक्ष राज्यमे देखाइ देब शुरू भऽ गेल अछि
बिल्कुल तऽ प्रत्येक नागरिकके वृक्ष लगायब पानी बचायब अ स्व्चछता पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यक अछि
देश डॉकटर नर्स आ स्वस्थ्यकर्मी सभ दिन रात मेहनत क लोकनिक सेवा करैत छथि ई बात समाचार मे बार बार देखबा लेल भेटैत अछि
बिल्कुल उनका सबक सेवा भाव वास्तवमे प्रशसनीय अछि कारण कठिन परिस्थितिमे सेहो ओर लोकनिक जीवन बचे लेल सम चित रहल छथि
खेलक क्षेत्रमे भारतक खीलाड़ी सभक सफलता देशक प्रत्येक नागरिक लेल गर्वक विषय बनि गेल अछि
बिल्कुल एहन सफलता युवा सबके प्रेरणा दैत अछि जे मेहनतक अनुशासन आ सब धैर्य सङ्ग किछुअ प्राप्त कयल जा सकैत अछि
समाचारमे महिला सशक्तिकरणपर सेहो विशेष चर्चा भेल जहिसँ महिला सब शिक्षा विज्ञान प्रशासन आ खेलसब क्षेत्रमे आगाँ बढ़ि रहल छथि
बिलकुल ई परिवर्तन समाज लेल बहुत शुभ संकेत अछि कारण पुरुष आ महिला दुनू समाज रूपसँ देश निर्माणमे योगदान दैत छथि
देशक संस्कृति कार्यक्रम को लोकलका आ भाषाक संरक्षक समाचार पढ़िके अपन संस्कृति पर गर्व महसूस होइत अछि
सही कहलौं अपन भाषा पर संस्कृत रक्षा कर परतै नागरिकके नैतिक कर्तव्य होयबाक चाही
समाचारमे साइबर अपराधसँ बचबाक सलाह सेहो देल गेल कारण ऑनलाइन थतीक घटनामे वृद्धि देखल जा रहल अछि
ते बिना जाँच पड़ताल ककरो व्यक्तिगत जानकारी ओ बैंक विवरण साझा नहि करबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे सही समाचार पढ़लासँ ज्ञान बढ़ैत अछि आ गलत अफवाहसँ बचबाक शक्ति भेटैत अछि
बिलकुल सामाजिक माध्यम पर बैठल प्रत्येक जानकारी सक्त होयत ई अवश्य नही तो प्रमाणित स्रोत पर भरोसा करबाक चाही
देशक एक तऽ अखण्डता आ संविधानक सम्मान प्रत्येक नागरिक लेल सर्वोच्च प्राथमिकता होबाक चाही
बिलकुल जँ हमसब अपन अधिकारक सङ्ग अपना कर्तव्य सेहो निभायब तऽ देश अवश्यनिरन्तर प्रगति पथ पर आगाँ बढ़त
आइके समाचार हमरा ई सीख देलक जे सकारात्मक सूच ईमानदारी आ परिश्रमसँ देिसके मजबूत बनाओल जा सकैत अछि
बिलकुल हम सबके प्रतिदिन समाचार पढ़ब के ज्ञान बढ़ाय समाजमे जागरूकता फैलाब हा राष्ट्र हितमे सोचबाक सङकप ले गप लेबाक चाही
चलू मित्र आब हमसब वचन दी जैसे ही जानकारी ग्रहण करब अफवा नहि फैलायब देशक नियमक पालन करब आ अपन भारतक उन्नतिमे सदिखन सकारात्मक योगदान देब
बिलकुल मि त्र सही कहलहु आइ समाचार हमराके ई सीख देखल